हेलो
हेलो जी नमस्कार
सब ठीक छैय
सब ठीक छै
त आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जापान में लोग सब हक एते लम्बा जीवन कोना जीवैत छथि ई विषय पर विस्तार से चर्चा करब ठीक छै
ठीक छैय
कल्हि हम जापानक वृद्ध लोक सब बारे में पढ़ि रहल छलुँ हमरा बुझैल जे दुनिया कऽ सबस बेसी उम्र धरि जीवित रहनिया लोक सब पे जापान कऽ नाम बार बार आबैत अछी
बिल्कुल विशेष रूप से जापान औकनियो ओ आ क्षेत्र दुनिया भरि में दीर्घ दीर्घा आयु लोक सभ लेल प्रसिद्ध अछि।
सच कहु तऽ हमरा अस चर भेल जे कतेको जापानी लोग सौ वर्ष से अधिक उम्र धरि स्वस्थ्य जीवन जीवैत छथी
हँ जापान में सौ वर्ष से अधिक उम्र कऽ लोक सब संख्या दुनियाक सब से अधिक संख्या सब में से एक मानल जाइत अछि
बिल्कुल बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे एकर सम्बंध भोजन से होयत
बिल्कुल जापानी भोजन में मछली सब्जी समुद्र सेवाल चावल आ कम वसा वाला खाद्य पदार्थ अधिक होइत अछि
कल्हि हम पड़लीयो जे लोको सब बहुत कम मात्रा मे भोजन करै छथि
हँ जापान मे एक प्रसिद्ध सिद्धान्त अछि हरा सब्जी भू अर्थात भेट अस्सी प्रतिशत भरला पर भोजन रोकि देनै
सच कहू तऽ ई आदत स्वास्थ्य लेल बहुत उपयोगी लगैत अछि
बिल्कुल अत्यधिक भोजन शरीर पर अतिरिक्त दबाव बढ़बैत अछि
हमरा लगैत अछि छै जे शरीरक गतिबिधि सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छ होयत
हँ बहुत रास वृद्ध जापानी लोक नियमित रूप स पैदल चलैत छथि आ दैनिक जीवन में सक्रिय रहैत छथि
कैलिये हम देख लियौ जे लोकसभ वृद्धावस्था में सेहो कार्य करैत रहेत छथि
बिल्कुल बहुत जापानी लोग सत्तर अस्सी वर्षक बादो समाज आ परिवार से जुड़ल सक्रिय जीवन जीवैत अछि
सच कहू तऽ मानसिक स्वास्थ्य सेहो महत्वपूर्ण होयत
हँ जापान में इलकंगय नामक अवधारणा प्रसिद्ध अछि जकर अर्थ होइत अछि जीवन जीबाक कारण या उद्देश्य
हमरा लगैत अछि जे जीवन मे उद्देश्य होबक व्यक्ति के मानसिक रूप से मजबूत बनाबैत अछि
बिल्कुल जखन व्यक्ति के अपन जीवनक अर्थ बुझाइत छथि तखन तनाव कम होइत अछि
कल्हि हम पढलियो जे जापान मे सामाजिक अनुशासन सेहो बहुत मजबूत अछि
हँ स्वच्छता समय पालन सामाजिक सहयोग अ सन्तुलित जीवन शैली पतोय सामान्य बात अछि
सच कहू तोऽ आधुनिक चिकित्सा सेहो योगदान देैत होय
बिल्कुल बिल्कुल जापानक स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया एक सबसे उत्तम व्यवस्था सबमे से एक अछि
हमरा विश्वास अछी जे केवल एक कारण अई बलकि अनेक कारण मिलि के दीर्घायु जीवन संभव बनाबैत अछि
हँ भोजन वियाम मानसिक शान्ति सामाजिक सम्बन्ध अस्वस्थ सेवा सब एक संग भूमिका निभाबैत अछि
बिल्कुल सही कहलियो जापानक वृद्ध लोक सब केवल अधिक उम्र धरी जीवित रहबाक उदाहरण नहि छथि बल्कि ओ ई सेहो देखबै छथि जे संन्तुलित भोजन नियमित गतिविधि मानसिक उद्देश्य सामाजिक जुड़ाव आ अनुशासित जीवन शैली द्वारा मनुष्य केवल लम्बा जीवन नही बल्कि स्वस्थ्य आ सार्थक जीवन सेहो जी सकैत अछि
काल्हि हम जापान सतायु लोक सब बारेमे पढ़ैत पढ़ैत सोचि रहल छलु जे आखिर सो वर्षक बादक जीवन वास्तव मे कोना होयइत होइ
बिल्कुल बहुत रास लोक कल्पना करै छथि जे सौ वर्षक बाद व्यक्ति अत्यन्त कमजोर भए जायत मुदा जापान मे कतेको उदाहरण एहि धारणाक विपरीत छथि
सच कहू तोऽ हम किछु वीडियो देखलू एते सो वर्ष से अधिक उम्रक लोकोग स्वयं चलि फिरि रहल छला
हँ जापान मे कतेको सतायु व्यक्ति एखनेओ जीवन जीवन सामान्य कार्य स्वयं करैत छथि
हमरा लागैत छै जे बचपन से विकसित जीवनशैली एहि मे महत्वपूर्ण भूमिका निभावैत अछि
बिल्कुल दीर्घायु जीवन एक दूइ वर्षक प्रयासक परिणाम नहि बल्कि दर्शको धरि अपनाव गेल आदत सभक परिणाम होइत अछि
कल्हि हम पढ़लौ जे जापानक वृद्ध लोक सब नियमित दिनाचार्य पर बहुत ध्यान देत छथि
हँ समय पर सुतब समय पर जागब आ समय पर भोजन करब हुनकर जीवनक एक सामान्य हिस्सा होईत अछी
सच कहू तो आधुनिक जीवन मे बहुत रास लोग एहि अनुशासन के कोना अरल अछथि
बिलकुल अनियमित जीवन शैली स्वाथ्य समस्या सबयके प्रमुख कारण बनी रहल अछि
हमरा लागत अछि जे तनाव काम रखाव सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि
हँ जापानक बहुत वृद्ध लोग ध्यान बागवानी मित्रता आ सामाजिक गतिविधि द्वारा मानसिक सन्तुलन बनाय रखे छथि
काल्हि हम देखलहु जे ओ लोकसभ लगातार सिखब सेहो जारी रखैत अछि
बिलकुल कतेको वृद्ध व्यक्ति पुस्तक पढ़ैत छथि नइ चीज सिखे छथि आ मानसिक रूप से सक्रिय रहैत छथि
सच कहू तऽ मस्तिष्क के सक्रिय रखनाइ सेहो स्वास्थ्य लेल आवश्यक होयत
हँ शोध बतभेद अच्छी जे मानसिक गतिविधि स्मरण शक्ति आ मष्तिष्क स्वास्थ्य बेहतर रखबामे सहायता करैत अछि
हमरा लागत अछि जे परिवार आ समाज से जुड़ल रहनाइ सेहो महत्वपूर्ण अछि
बिलकुल अकेलपन वृद्धावस्था में एक गंभीर समस्या मानल जाइत अछि मुद्दा सामाजिक संबन्ध एहि जोखीम केँ कम करैत अछि
कल्हे हम पढ़लहु जे जापानमे वृद्ध लोक सब बहुत सम्मान एकल जाइत अछि
हँ जापानी संस्कृति मे बुजुर्ग सबपे अनुभवक आ ज्ञानक स्रोत मानल जायत अछि
सच कहु तऽ एहि प्रकारक सम्मान मानसिक स्वास्थ्य लेल सेहो लाभदायक होयत
बिलकुल जखन व्यक्ति स्वयं के उपयोग उपयोगी महसूस करैत अछि तखन जीवनक उत्साह बनल रहैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे दीर्घ आयु जीवन केवल अधिक वर्षा जीवन नहि अछि
हँ वास्तविक लक्ष्य स्वस्थ सक्रिय संन्तुष्ट जीवन जीवनाय होबाक चाही
सही कहलियै जापानक सतायु लोकसभ हमरा ई सिखबैत अछि जे लम्बा जीवनक रहस्य कोना जादुई दावा मे नहि बल्कि सन्तुलित भोजन नियमित दिनाचार्य मानसिक शान्ति सामाजिक सम्बन्ध निरन्तर सिखबाक इच्छा आ जीवनक स्पष्ट उद्देश्य में छिपल अछि आ ई आदत सब जीवनक प्रत्येक चरण मे अपनाओल जा सकैत अछि
कल्हि हम जापानक ओखिनवा क्षेत्रक बारेमे विस्तारस पढ़ि रहल छलहु आ बहुत रास शोध करता एकरा दुनआके सबसे स्वास्थ्य क्षेत्र सबमे से एक मानल जायत अछि
बिल्कुल ओकिनो के अक्सर लैंड ऑपर इ मर्टलस अर्थात दीर्घायु लोकसभ भूमि सेहो कहल जाइत अछि
सच कहू तऽ हमरा आश्चर्य भेल जे एहि छोट क्षेत्र में एतेक बेसी सौ वर्ष से अधिक उम्रक। लोक सब किए भेठैत छथि
हँ वैज्ञानिक सब दसको से यही परोसना। उत्तर खोजबाक प्रयास करे रहल छथि
हमरा लगैत अछि जे भोजन एकर मुख्य कारण होयत।
बिल्कुल ओ किनावा केँ परम्परिकि भोजन में सब्जी। शकरकंद सोया उत्पाद ता कम केरोली वाला भोजन अधिक होयत अछि।
कहलियै हम पड़िलियौ जे लोकसभ लाल मांस बहुत कम खाइ छथि
हॅ आ तद के चनी अ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सेहो कम मात्रा में करैत छथि
सच कहू तऽ आधुनिक फास्ट फूड संस्कृति से ई बिल्कुल अलग लगैत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल आधुनिक भोजन तुलना में हुनकर आहार बहुतो प्राकृतिक मानल जाइत अछी
हमरा लगैत अछी जे शारीरिक गतिविधि सेहो महत्वपूर्ण हौत
ह ओखिनवा बहुतो रास वृद्ध लोक सब भगवानी करैत छथि पैदल चलैत छथि आ दैनिक कार्य स्वयं करैत छथि।
काल्हिए हम देखलियौ जे लोक सब। वृद्धवस्था में सेहो निष्क्रिय नही बनायत छथि
बिल्कुल सक्रिय जीवन शैली शरीर आ मस्तिष्क दोनो केँ स्वस्थ रखैत छथि।
सच कहलू तऽ सामाजिक संबंध सेहो बहुत मजबूत लागैत अछी
बिल्कुल सामाजिक जुड़ाव मानसिक स्वस्थ्य लेल अत्यंत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछी
हँ ओकी नैबामे माओ नामक सामाजिक समूह परम्परा अछि जते मित्र आ पड़ोसी जीवनमे एक दोसरा सहयोग करैत छथि
सच कहू तऽ जीवन मे उद्देश्य होबै व्यक्ति केँ ऊर्जा दैत अछि।
हऽ की गय ओत जीवन जीवबाक उद्देश्य बहुत रास ओकीलवा लोक मानै छथि जे प्रत्येक दिन उठबाक कोनो कारण होयबाक चाही
बिल्कुल जखन व्यक्ति अपन जीवन अर्थ बुझैत छथि तखन मानसिक सन्तुलन मजबूत रहैत छथि
हमरा विश्वास अछि छी जे केवल दवा अर्थात दीर्घायु जीवन सम्भव नहीं अछि।
आगस्तो बास्तविक रहस्य दैनिक आदत सामाजिक जीवन भोजन आ सोच में छीपल होइत अछि
सही केहलिए ओखिरवा केँ उदाहरण ई बतबैत अछि जे लम्बा जीवन केवल। अधिक बस जीवना नहीं बल्कि सन्तुलित भोजन सक्रिय शरीर सकारात्मक सोच मजबूत सामाजिक संबंध आ स्पष्ट जीवनक उद्देश्य कऽ संग। स्वस्थ्य असन्तुष्ट जीवन जीवनय अछी आ शायद अही कारण ओकीलवा आजू दुनिया भरक वैज्ञानिक सबक आकर्षणक केन्द्र बनल य
पढ़ि रहल छलु, जे जापान में केवल सौ वर्षक लोग नय, बल्कि एक सौ दस वर्ष से अधिक उम्र क लोक
सेहो बटैत अछि आ एकरा पढ़ी हम सूक्ष्म आश्चर्यचकित गेलो
बिल्कुल, एल लोक सब के सुपर सेनेटेरियल कहल जाइत अछि अर्थात ओ व्यक्ति जे एक सौ दस वर्षक आयु पार कय चुकल छई
सच कहू तो एक सौ दस वर्ष उम्र सुनीते मन मे प्रश्न उठैत अछि। जे आखिर एतेक लम्बा जीवन सम्भव कोना सकैत अछि
हँ, एहि प्रश्न उत्तर खोजबा लेल। दुनिया भरक वैज्ञानिक जापानक वृद्ध लोक सब। पर अध्ययन करैत रहल छथिन
हमरा लागैत अछि जे केवल अनुवांशिकता
हेलो
हलो
हँ बिल्कुल वैज्ञानिक मानय छथि जे जेनेटिक महत्वपूर्ण आछि मुदा जीवन शैली आ वातावरण सेहो उतने महत्वपूर्ण छैय।
कल्हि हम जापानक एक महिला के बारे मे पढ़ल जिनका उम्र एक स पन्द्रह स अधिक छल
हँ जापान मे एहन कतेको महिला छथिन जे विश्वक सबसॅं अधिक उम्रक लोक सब सूची मे शामिल रहैत छथिन
सच कहू तऽ महिला सब पुरुष तुलना मे अधिक उम्रा धरि जीवित रहैत छथिन